हेलो हाँ केहन छियै सखी?
अहाँ नीक छियै अपने कैसन छियै?
सभ नीक छैय सखी की क रहल छियै?
भोजन पानी की तैयारी भेल छैय।
अच्छा अच्छा की की बनल छैय सखी?
दाल दाल चावल तरकारी बनल छैय।
अच्छा अच्छा ओ आउ बाल बच्चासभ स्कूलसँ आइ गेल? अच्छा आओर कहूँ।
अपन कहि।
हँ तऽ परसू शीतल छियै ने नओ वर्ष शुरू होइ छैय। ताहि लेल घर आँगन लिपिके आइपन देऽ रहल छियै। बुढ़िया सभ कहै छैय जुड़मे अरिपनसँ बरकत अबैत छैय।
हँ सही कहै छैय।
हँ आ ओ जे बात छैय ने सखी की हमर माय तऽ जुड़मे सत्तू आम खुआइत छलथिन। कहै छलथि आजू सतुआइन कल दुतियाइ ई त्यौहार केहन बढ़ियाँ नियम छै ने
हँ बहुत बढ़ियाँ नियम छै
हँ तऽ मिथिलामे तऽ त्यौहार मानेे संस्कार होवै छै ने सखी मने हर मास मे कोनो ने कोनो तिहार होइ छै जैसे बे साख मे जुड़ शीतल जैठमे वट सावित्री अषाढ़मे रथयात्रा
आ वैहे वएहे फेरमे सावन आबि जाइ छै तीज मधुश्रावणी
मधुश्रावणी मने जानै छियै सखी की होइ छै
हँ जानै छियै
की होइ छै
नाग देवता के पूजा होइ छै सास पूतोह संग बैठे छियै
हूँ ओहे तऽ हमर भाभी एहिबेर पहिला बेर करै हथिन न काहेकि नओ कनियाँ सभ पन्द्रह दिन भरि फूल तोड़ै छथिन कथा सुनै छथिन नाग देवताके पूजा होइ छै सास पुतौह सब बैठीक के बाँसके डाला सब आबै छथिन आ एकरा ला फुललौरी कहै छियै
हमर माय कहैत छियै जे मधुश्रावी के पति आरू छियै
हूँ
पे
हँ हँ मने इहो एकटा भाव छै ने प्रेम आ सम पर बन छै है न तऽ फेरो मादो मास आबैत छै जैसे कृष्ण जन्माष्टमी अनन्त चतुर्दशी तो मुद्दा भादो के सबै त्यौहार आ चौठ चन्द्र छियै ने
हाँ सखी चौठचन्द्र
ओहो दिना चाँद के देखल पर कलंक लगै छै ताकि लेल सब छिपा जाइ छथिन मुदा जे पूजाके बाद दही चूड़ा खायमे केते मजा आबैत छै
हँ बहुत मजा आबे छै दही मे ककड़ी केरा दारीम डाली के संग मे खीरा पूड़ी तरूआ दिनमे चन्द्रमा के डर मुदा पेट के आनन्द
हँ ठीके कहलहुँ सखी एह फेर एतय आश्रिवन आबी दुर्गा पूजा ने मिथिलामे तऽ दुर्गा पूजामे भगवती गीत आ होला जाइ छै हमर गाँवमे तऽ कलश स्थापनासँ कि विसर्जन धरि लोढ़ पिलहरी बजैत रहै छै दिन भरि
हँ आ हम नओमी के दिन कुवांरी पूजा आ छोटा छोटा कन्या के देवी मानी के भोजन करवालो जाता ई परम्परा के कहिन सम्मान छै नारी के प्रति
हँ मुद्दासँ पैघ त्यौहार अ तय कातिकमे छठि छियै ने।
हू छठ मिथिलाके प्राण छीयै सुमन।
हूँ आ ओएहे चारि दिन तऽ नियम निष्ठा होइत छैय ने।
हँ नहाय खाय खरना साँझ के अर्घ भोर के अरग बाँंस के सूप में ठेेकुआ फल नारियल घाट पर सब एक संग छोट बेन धनी गरीब
हँ ठीके कहलहुँ सखी छठिमे तऽ भेदभाव मिटा जाइ छैय ने सूर्य देवताके आगु तऽ सभ बराबर छैय। आओर घाट आबैक छठी सब मैयाके गित सुन देह सिहर उठै जाइ छैय।
हू छठ के बाद आबैत छैय सामा कचेवा भैया बहिन के प्रेम के त्यौहार। बहिन सब माटी के सामा कचेवा बना के गीत गाबै छियै। गामा के अधिकारी सामा खेलाइ ले।
हँ सखी हम तऽ हर साल सामा बनबै छियै। भैयाके खाली डब्बामे चुकल कोरके मूँह जरबै छियै कहै छियै चुगल खरके मूँहमे आगि लगाउ। भााय बहिनके झगड़ा राग सब एहिमे बस जाइ छैय ने।
हँ कार्तिक पूर्णिमा मे पूस मे तिला सकृति तिला मे तिल चाउर के दान दही चूड़ा के भोज कहैत छैय तिल खाओ तिल जहाँ जुड़ल रहू।
हूँ आ ओएहे जे माघमे सरस्वती पूजा छियै तऽ पियर वस्त्र पियर फूल पियर मिठाइ तऽ विद्यार्थी सभ किताल कलम रखी के विद्याके पूजा करैत छथिन ने।
हँ फागुनमे आबीते में होली मुदा मिथिला के होली मे होलिका दहन के बाद फगुआ गाओल जाइत अछि। ढोल मजिरा के संग। रंग में बेसी गीत के मजा मिलै छैय।
हँ ई तऽ ठीके कहलु। ओ हेतौ त्यौहार माने खाली पूजा पाठ नहि ई तऽ मेलजोल प्रेम संस्कारके पाठशाला छियै ने।
हँ सत्य कहलु सखी जूट में छोटे के पैघ से आशीर्वाद छठ मे सबके ए एक साथ घाट भैया बहिनके स्नेह हर त्यौहारमे कोनो ने कोनो सन्देश छैय।
हँ हँ ठीके कहलु अब तऽ सब मोबाइल में व्यस्त त्यौहार क असली मजा कम भऽ रहल छैय सखी बच्चासभ के अरिपन बनावे नहि आबय छैय आ फूल लोड़ही के गीत नहि बुझाय छैय कहू।
हूँ
ओहे तो ताहि लेल हमरे सभके के आगू बवाय पड़े छैय अपन बच्चा के हाथ पकड़ि के अरिपन सिखाबू छठिके छठिके ठेकुआ बनाबयमे सङ्ग लियौ त सामा के गीत सुनाबु त परम्परा मे किताब नहि आचरणमे जीबै छै ने
हँ सखी
हुं आयसँ तऽ प्रण करैत छियै कि एहि जुड़मे मायके संग सत्तुआमे बनायब बेटीके आइपन सिखायब त्यौहारके नीक बात सबके बतायब ना त्यौहार तऽ एक बहाना छियै सखी असली उद्देश्य तऽ समाज के जोड़ब छियै ना तऽ अयपन बना लेलु आरके सभ तु खुऐबी आ घरमे सभके खिया पिया कऽ रखम तब एतौ जुड़ शीतलके अग्री होइत छै ने और नव वर्षमे वृद्धि आ सुख समृद्धि आबैत छै उएह तऽ सत्तू घोरू आ खा आबी आ सूतल आ जुड़ शीतल आबै छै आ नव वर्ष लाबै छै इएहे सभ तो कामना होइ छै आ एते एते त्यौहार छै सखी कि हर दिन घर साफ करू तब सभ कपड़ा लत्ता धो धा के राखू बढ़िआँ बढ़िआँ बरतन निकालू चूल्हा चौका नया होयके चाही एहे सभ करतै तऽ ओ दिन बीतै छै सखी
टाइम नहि मिलै छै कुछो और करे के
हूं समय नहि मिलै छै सखी अहाँमे सुबह उठ उठू सभ काम करू झाड़ू उड़ू करू बच्चासभकेँ तैयार करि कऽ स्कुल भेजू अहाँ खाना पीना सब करू तब नहाउ तब पूजा पाठ करू अहे तब करते करते तऽ अह एक बज जाइ छै
फीर तो बच्चा लोग आ जाइ छै
हँ आ ओहे बच्चामे आये तऽ ओ ड्रेस खोलू तऽ खाना निकालि कऽ देयौ तब तनि आराम करू उएह मे शाम हो जाय शाम हो जाइ तऽ बरतन धोउ आ बरतन धोके साँझा बाती करू फिर रात हो गई ला रातमे फेर खाना बनाउ ओहे सब दिन भरि रगड़ जाइ छै सखी दिन भरि
अपनो के त टाइम अइसने बीतत होइ
हँ ऐसने भीतत हई
नहि आँ की करबै सखी हुं हँ आ हममे सभ तऽ गृहणी छियै सखी गृहणी होइएके सभ काम करै छियै सभ परिवारके ले के चलि जाइ छै हमी सभके ना हुं ठीक छै सखी फेर बादमे गपशप करब
ठीक ठीक सखी ठीक
ठीक